मार दिया
हँ।
हेलो!
ह। की हाल, खुश रह, का हाल- चाल।
की हाल चाल छौउ?
ठीके छैय, तोहर?
हमरो ठीके छौ। आय।
मौसम।
मौसम कैसन छौ?
ह।
मौसम कैसन छौ?
मौसम एकदम अथी हो रहलौ हन। घाटा गरज रहलो हन, हवा चलि नहि रहलो हन
हँ, लेकिन पानिक के पता नहि लगैत छै लचछण।
हँ- हँ, घाटा आर गरज रहल हन।
ह अच्छा मौसम लग रहल हन, ई बात छै।
हँ मौसम अच्छा ल
ह त हेलो!
चोछकी फोन केलकै, फोन केलकै तऽ नहि लगलै।
ओ औट काईट देली तै।
नहि फोने नहि लगल आउट की कर द हमर एगो बचा कहै छै एगो हमर बचल छै हम की करियौ हमरो तऽ चारि गो बचले छै तऽ रुकल छिय कि नहि। हँ पिरो सब कर एक बचल छै तऽ हम तऽ कहियो देलियै कि आई बड़ छोटकी तऽ तो बड़की दीदी से बात कैनि ओकरे तऽ ब किया ओकरेसँ तऽ बात करतै तऽ नहि आइ हम खाली एके बार बात केलियै राजू भैया से एक बार बात केलियै
एकबार हमरास सकेजे केजकिन
तऽ
हँ मन नितो हँ हमर सुनलेैय ओकरा बाद नहि दे रहै तऽ कहलकै नही देगा ठीक ह तब फेर थोड़ा देर मे देलक तब बतिय लिय
अच्छा।
उहे कहलिया कहिली कि ठीक छौ हमर नहि हमर दुइए गो होलेया नहि होलै एगो अनितवास होलै एगो अभि तोरा सँ
अच्छा केतना होलो ओनै सँ। अभी छए गो होलो। अच्छा दसमे से नया काम एलैन तऽ उ तऽ तीन थी तक ने जाइ छैैहिए। अच्छा। अच्छा। हमरो पच्चीस होलोहन आर चारगो हो तो पाँच गो कोइ बात नहि हम छअ बजेसँ बैठबी तऽ बात होइए जेतै राजब एक सप्ताह होगेल चल्ले।
आजे नहि तऽ कलहे हो जयतौ खतम आरकी।
हँ आइए कर लेबै राजु भइया होइए ने गेलै। तब हमही फोन करबै ह राज भैया पूरा होइ गेलै।
ठीक छै आब जेतना देर ओकर एब्सेंट होलै ने से सुनतै खाली। एक सो अस्सी नहि होल होतै उहे खाली उतना केकरो एकरा सुनना है।
हँ।
हम कलियै त कहलकै कुछ जोड़ाबै लए जाइ छियो रुक ने कहे ठीक छौ जो। तब सम सुन सकत छै ने ठीक छै एगो सुनेय वाला छन मुनुआ के तऽ कखनो टाइमे नहि रहे छै रे। उ कर रेहे हमर पंखे नै जरि गेल होन। आ हम ठीक करें पर लगल छीयो की कहियो गर्मी मे बैठल
ह ह नहि ओ अपन मम्मीयोवलामे उठेल मम्मिओ अपन माय बेटा बतीआते रहै। हँ।
तऽ कहली ही मानसूबलाम कलके हन।
हिमाानंशू वला केलकै तऽ हिमांशु वला होइ ने रहलै ह
ह रसडमिट नइ होलैहन तऽ- ह-
अबे नय केलेहन।
हँ-
ओकरा टाक्से नय मिल रह्ले।
अच्छा अयैमाय वला मकर हो गेलै तीसी वला पर?
तऽ ओहि तऽ हम कल- की कुछो करतै तऽ हमरा तऽ बोल-
तो अजा तो नय लिखैलेहैन। कहलकै रसना तो नय, कहलकै कि नय दुइये अमी ‌। एगो हंओकर चन्दन के एगो अनशुक। के छै ओकर बस। नाम लेके बतेलके त एक्कर माइक कहाँ से हो गेलै?
नहिए होलै त किआकि होल होते तऽ हमरा तऽ, हमरा तऽ बोलतै ने कि की भरै छै कैसे भरै छी?
आ ने ओजो से पता चलतैऽन क्या भड़ा है फिर। सेहो कहतौ रोसना। कहै छै की भड़ा है।
एगो आर भरबैल्- कलतै उ सुमित बरबेलकै, बोललकौउ?
नय, भरैलय?
हँ। मनुज छोटका के दोस्त
हँ। सब की ओल -बोल हो-कुछ होय नय रहलै।
कुछ होय
छोटकी दी उहेन्- कैह रहलै, कि सबके मंगनी मे होइयो गेलैहन कोई कुछ होय नय रहलोहन। य बोलले जाय रहेै। हम कहले कहियौ ने यै दू तीन गो तर्रक झुठ्ठे नय फैलाउ। की होइ छौ नै छौ देख ले पहिले।
अपनेनेन पूरा अपनेर फैमिली ने छियै, एगो आदमी, दूगो आदमी
दु आदमी बढ़लौ ने? की होलो नय होलो पते नय छै। नय एलहेन नय कैछय बूध तक रूकिहें।
ओ हँ सही बात छै। बड़ड। छोटकी इने देखी दीदी, कलके कि पहिले तो कर पहले तो कर कलिये ठीक छौ पहले तोहिं कर। की करऽबय? तऽ हम नम्मर हम डाइल करे लगलियै। बस्त तक आ गेइलै उठैलियै, उठबे ने केलय। नहियें उठलय।
देखी नय करस नय होतौ तब फालसे हो जेइतो। हँ कलियय छी।
फाल्स हो जइते उहो दिक्कते ने छै। आबीऽ आबी- देख किन हम राजू भैया से। द -एग्यारह मिनट बतियेलियै ओकामे लिखैइले बियालिसे
ह सेकेंड, बिआालिस मिनट।
बियालिस सकेड।
सखे ने होइ ल, हमर अपने वषय छै। छ मिनट, छ मिनट, सात मिनट, चार मिनट छै, दू मिनट, तीन मिनट। एगो छै बियालिस हमरो छै, केकरास से होलै? लग छेला, तोरे से होइ गेलैर।
सपना मे बात करते -करते, फिर ओकरामे डालले देलियै। कि हमरा जेकरा बात रखौ बात कर, जीरो करि देबौ।
ओकराद फिर मैसेजके लेल ल कर दै छै। जीरो प जीरो एकरा आउट कर दही।
प अच्चा! अच्छाी समझब की। ठीके ने करे, आउट हो गे तऽ आउट इन हो गे। अत ह।
हमर आर तऽ, तीन गो फॉल्स होल ने बीत तीन गो। तीने गो ने तऽ, तीने गो क सुनले, आ सभीसँ अच्छा!
आ जे घटी- घटी छौ, से नहि समझमे आबै छौ।
आ ओहो होतै, जैसे कोइ सात मिनट, सात मिनट। के म त हँ।
त हँ ओ परा ई तऽ। तोहर छे मिनट हो चाहे, दू मिनट, सब मिलाये, एक सए अस्सी लेतौ तोहर।
आ।
से मानलिय। जानि लहो कम बेसी कुछ नहि ओकरा, ओतना पुराना छै ओकर बादे तोहर स्टॉप होतौ।
ह़।
ह अ जय दिन मे। कोइ सुने पा बबा कसुनाउ -सुनाउ करै लगल
लेकिन सडे छै कल तक हम आइे चारो -चारो क्लियर कर
ह- हँ एक -एक बार सबसे बतिया लिय, ओइ दिन त और। ह।
अभी, अभियो अभी जेबै ने पढ़बै। तऽ अभी पड़ा, हमरके द देबै ओकरा फिर बतियै् हम फोन करबै जैसे, हम भी तऽ सुनबे करबै ने।
हँ।
ओकरा फेर मञ्जिलो आके पुरबय के।
ई मंझिला तो एकदम ने उठाबे छौ, भााय ओकर के बोले
भ
केतनो फोन करै छिय नहि उठबै छै, नहा दुपहर को झठ रख दोसरा कहि दे हमरास नहि होतौ।
अक आ इटल क की बोत कि हम हमर कोइ सुनबे नहि करै छै सबके सुनभी त सुनी तभि ने सब सुन
तो तऽ अपने कनी गाछ वृक्ष रोप लैतै, आ ओकर बाद। कहाँ गेलै पते नहि छै, पानि पटले कि नहि?
नहि तो नहि देखी दीदी जैसे अभी, अभी मेन बात यहाँ छै। एकरा मे ई मेटर में खिचड़ी छोटकियए रही पकड़ के, ओते दिन नहि चले रहै किछो, तो हमर सुनतो, हमर सुनतो, हमर पहिले होबे रहै कि, तू सुनाउ। हम सुनबो, ऐसे होबल, ई कल्हे से की हो गेलै हन। पहिले हमर सुनि ले, चकि नहि कल स्टार्ट। कि हमर सुनले, तोहर नहि सुनबो ई गलत करतै की नई? नी पली अरे शांत भैल एगो तर पूरा होय गेल, गेल एगो आर ककरो हो गेल नहि पूरा।
हँ, कियाकी सबके छुट्टी होयके चाही, ने तऽ
भले नहि हम ई नहि कहे छी, कि हँ तो दोसर स कहनी चल ठीक छौ, लेकिन ई तऽ देखही कि हँ। तऽ हमरे साथ स्टार्ट केलकै, एकर नहि होलौ हँ।
जे पिछला छै ओकरो तऽ पुर जायके चाही ने, हँ। ओहेन दुपहरके रजुआ कही तोहीं कहली, नहि तोहं क
ओकरो हो गेलै। क ह बच्चा हम नहि जानी, लेकिन बोललकौ गेल।
ह स।
हम फिर कभी -कभी लगे राजव की बतियैै, की बतियैे। कभी- कभी सोचे लगै छै, कि राजूवास की बतियैे, की बतियैे।
हछ पौधा -उौधा कही लै तऊ, ई पौधा अच्छा! जो पौधा अच्छा कही पूछ क हमरा फूल पत्ती रोपे, फूल पत्ती लाबै छौ उहे, ने ये सब पुछ अपना, ह, आइ सब्जी ल गेली तऽ कैसे -कैसे ले ली महँगा रहु, किया बाजार मे सस्ता रहउ आर पुछ अपना।
ह तऽये सुन की पुछिये।
हँ।
तब हनआ, बनिआँ, बढ़आ, कहाँ छै?
सब टी वी देख रहल छौ। हम तऽ कखनिए सुतलियै, जे उठलियै।
आ। हनिया छौ कहाँ?
हू अच्छा! ठीक छौ, फिर बादमे करबो ठीक! फूफा एलखिन ठीक छै।